त।
जी नमस्कार।
सब ठीक छै ने।
सभ ठीक छै।
ओ आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करय चाहै छी।
ओ विषय छै दुनियाक प्रसिद्ध शहर सबक विशेषता, ठीक छै।
बिल्कुल।
हूं।
हम दुनियाँ के अलग-अलग शहर सभक बारे में पढ़ि रहल छलहुँ। आ हमरा बुझाायल जे प्रत्येक शहरक अपन एक अलग पहचान इतिहास। संस्कृति आ विशेषता होइत।
बिल्कुल, जे किछु शहर अपन इतिहास लेल प। सिद्ध छथि, किछु तकनीकी लेल, किछु व्यापार लेल आ किछु संस्कृति। कतेक आ पर्यटन लेल।
सच कहू तो पेरिस के नाम सुनैते। कला फेशन आ प्रमिक छबि मन में आबि जायत अछि।
हँ, पेरिसके अक्सर सिटी ऑफ लाइट कहल जाइत अछि। आ ई दुनिआाक सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सभमें सँ एक अछि।
बिल्कुल, बिल्कुल। हमरा लगैत अछि, जे न्यूयॉर्क सिटी आधुनिक दुनिया के प्रतीक मानल जाइत अछि।
बिल्कुल न्यूयॉर्क वैचछिक वीत मीडिया व्यापार आ मनोरञ्जक महत्वपूर्ण क। केन्द्र अछि।
कहलिय हम टोकियो के बारे में पढ़लियौ।
हँ, टोकियो अत्यधिक तकनीक अनुशासन स्वच्छता आ नव। वाचार लेल प्रसिद्ध अछि।
सच कहू त, दुबई के विकास बहुत आश्चर्यजनिक लागैत अति।
बिल्कुल, रेगिस्तानक बीच विकसित ई शहर आधुनिक वस्तुकला। आ विशल सीता लेल प्रसिद्ध अछि।
हमरा लगैत छै जे लंडन इतिहास आ आधुनिकतााक के अनोखा मिश्रण अइछ।
हँ, लन्दन विश्व राजनीतिक। शिक्षा, संस्कृति आ वित्तीय गतिविधि प्रमुख केन्द्र मानल जाइत अछि।
कल्हि हम सिंगापुर के बारे में पढ़लियौ।
बिल्कुल, सिंगापुर स्वछता, कुशल प्रशासन। आ आर्थिक विकास लेल। दुनिया भरमें प्रसिद्ध अछि।
सच कहू तो रोम इतिहास प्रेमी सभ लेल स्वर्ग जेकाँ छी।
हां, रोम प्राचीन रोमन साम्राज्य राजधानी छल आ एखनो। ऐतिहासिक। स्मारक सभसँ भरल अछि।
बिल्कुल, हमरा लाग छै इस्ताम्बुल के विशेषता बहुत अनोठी अछि।
बिल्कुल, एनीस्टाबुल। दुनिया के ओहि गिने-चुने शहर सभमेसँ एक अछि जे महाद्वीप। यूरोप आ एशिया में फैलत अछि।
कलिये मुम्बई के आर्थिक महत्व बारे में पढ़लियौ।
हँ, मुम्बई भारतक वित्त राजधानी मानल जाइत अछि आ फिल्म। उद्योग प्रयोग केन्द्र सेहो अछि।
सच कहू तो बीजिंग राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल। बींजिंग चीन राजधानी होयबाक सांग- सांग इतिहास संस्कृति आ। प्रशासन केन्द्र अछि।
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक शहर। अपन इतिहास आ विशेषता कारण अलग पहचान रखैत अछ।
बिल हँ किछु शहर। मानव सभ्यताक अतीत बतबैत अछि, किछु भविष्य दिशा। देखबैत अछि।
आ सड़क नहि छथि, बल्कि ओ मानव इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान। कला सभ्यता जीवित उदाहरण छथि। आ प्रत्येक शहर अपन भीतर एक अलग कहानी समेटे अछि।
काल्हि हम दुनियाक किछु एहन शहर सभक बारे में पढ़ि रहल छलहुँ। जे अपन अनोखा इतिहास, संस्कृति आ राज समय विशेषता कारण द। दुनिया भरमें प्रसिद्ध छथि।
बिल्कुल, दुनिया भरमें कतेको शहर छथि। जिनकर पहचान केवल जनसंख्या या अर्थव्यवस्था में नहि। बल्कि हुनकर अनोखी विशेषता में बनल अछि।
सच कहू तो भैनीस के बारे मे पढ़ी बहुत आश्चर्य भेल।
हूं, भेनिश के विशेषता ई अछि जे शहर। नहर सब पर बसल अछि। आते बहुत स्थान पर सड़क बजाय नाव से यात्रा कैल जाइत अति।
हमरा लगैत अछि जे ई दुनिया के सभसँ अनोखा शहर सभमेसँ एक होयत।
बिल्कुल, बिल्कुल। एहि कारण बेेनिस दुनिया प्रमुख। पर्यटन स्थल सबमें से एक मानल जायत अछि।
काल्हि हम मॉस्को के बारे में पढ़लू।
हँ मॉस्को अपन भव्य वास्तुकला, इतिहास। आ राजनीतिक महत्व लेल प्रसिद्ध अछि।
सच कहू तो लेस भेनस के पहचान बिल्कुल अलग अछि।
बिल्कुल। लांस वेनस मनोरञ्जन, कैसिनो, रोशनी आ रात्रिक जीवन लेल दुनिया भर में प्र। सिद्ध अछि।
हमरा लागत अछी जे केरी। करियओ इतिहास प्रेमी सभ लेल विशेष स्थान राखैत होयत।
हँ। कायरो प्राचीन मिश्र सभ्यता, पिरामिड आ ऐतिहासिक धरोहर लेल प्रसिद्ध अछि।
कलियम। अरायोडी जेनरियो के बारे में पढ़लहु।
बिल्कुल। रियओ अपन समुद्र तट, कार्निवाल उत्सव आ विशाल प्रतिमा लेल प्रसिद्ध अछि।
सच कहू तऽ हॉन्गकॉन्ग। आधुनिकता आ व्यापारक प्रतीक जेका लागैत अछि।
ठीक व्यापार। वित्तय गतिविधि आ गगन चुम्बी इमारत सब लेल प्रसिद्ध अछि।
हमरा लागत अछि जे। जेरलमन धार्मिक दृष्टिसँ बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल। यरुसलम तीन प्रमुख धर्म यूहदी, ईसाई आ इस्लाम लेल। अत्यंत पवित्र शहर मानल जाइत अछि।
काल्हि हम सल आ तकनीकी विकासक बारे में पढ़लहुँ।
हँ सेल अत्यधुनिक तकनीक शिक्षा आर नवचार लेल प्रसिद्ध अछि।
सच कहू तऽ प्रत्येक शहरक अपन एक अलग। व्यक्तित्व जेकाँ लागैत अछि।
बिल्कुल, शहर केवल भवनक समूह नहि। बल्कि ओतहि रहनियार लोकसभ संस्कृति सोच आ इतिहासक प्रतिबिंब होयत अछि।
हमरा विश्वास छै जे दुनिया। शहर सब मानव सभ्यता के जीवित संग्रहालय।
हँ प्रत्येक शहर। पर अथी वर्तमान आ भविष्य कहानी कैद।
सही, सही कहलियै। दुनिया एक महान शहर सब केवल पर्यटन स्थान नहि बल्कि एहन जीवित। केंन्द्र छथि, एतय इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार कला आ म। मानव जीवन विविध रूप एक। सङ्ग देखबाक अवसर भेटैत अछि, आ एहि कारण प्रत्येक शहर अपन। अपन आप में एक अलग दुनिया जेका महसूस होइत अछि।
कलियम भविष्यक शहर सभक बारे में पढ़ि रहल छलॅहु। हमरा बुझायल जे आगामी पचास से सौ वर्ष में सर। सब आजुक तुलना में बहुत अलग दिखाई देत।
बिल्कुल, वैज्ञानिक आ नगर योजनागर। मानैत छथि, जे भविष्य शहर अधिक अ। स्मार्ट, स्वच्छ, हरित जा आ तकनीकँ आधारित होयत।
सच कहू तऽ आजुक शहर। सब में ट्राफिक, प्रदूषण आ भीड़ बहुत बड़ी समस्या बनी गेल अछि।
हँ एहि कारण भविष्य। शहर सभमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ स्मार्ट। इन्फ्रास्ट्रक्चरके उपयोग बढ़त।
हमरा लागैत अछि जे यातायात प्रणाली में सभस बेसी परिवर्तन आयत।
बिल्कुल, स्वचलित वाहन, अनियंत्रित ट्रैफिक प्रणाली आ उच्च गति पर। परिवहन प्रणाली आम सकैत अछि।
कल्हि हम पलियौ जे किछु देश उड़न। वाहन पर सेहो काम कर रहल छथि।
हँ, एखन ई प्रारम्भिक चरण में अछि मुदा भविष्य में सीमित अ। स्तर पर, एकर उपयोग सम्भव मानल जा रहल अछि।
ह सच कहू त ई विज्ञान कथा जेका लगैत अछि।
बिल्कुल, मुदा अतीत में मे इंटरनेट स्मार्ट फोन आ उपग्रह। सेहो विज्ञान कथा जकाँ लगैत छल।
हमरा लगैत अछि, जे ऊर्जा प्रणाली सेहो बदलथि।
हँ भविष्यक शहर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा आ अन्य नवीकरण स्रोत पर अधिक। निर्भर होयत।
कलिय हम वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पढ़िलियौ।
बिल्कुल भविष्य में। बहुमंजिला भवन सभक भीतर कृषि एकल जा सकैत अछि। जाहिसँ भोजन उत्पादन शहरक भीतर सम्भव होयत।
सच कहू तऽ यही से खेती लेलक जमीन के आवश्यकता कम।
हँ आ परिवहन लागत सेहो घटत।
हमरा लागैत अछि जे पर्यावरण संरक्षण भविष्यक शहरक मुख्य लक्ष्य होय।
बिलकुल अधिक पेड़ पौधा आ हरित भवन आ कम प्रदूषण दिशा मे बहुत काम होइत।
कलियम स्मार्ट बिल्डिंग के बारेमे देख लियौ।
हँ एहन भवन स्वत बिजली तापमान सुरक्षा आ पानी के उपयोग रोग नियन्त्रित सकैत छथि।
सच कहु तो यैह भविष्यक शहरक हर क्षेत्र में देखाई देत।
बिलकुल स्वस्थ सेवा से लड़ सुरक्षा, शिक्षा आ यातायात धरि ए आइ महत्वपूर्ण भूमिका निभायत।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य्यक शहरमे जीवन अधिक सुविधाजनक होयत।
आ मुदा तकनीकक सङग गोपनीयता सुरक्षा आ ई आ सामाजिक। सन्तुलन जेकर चुनौती सेहो रहत।
सही कहलियै। भविष्यक शहर केवल ऊँच इमारत आ आधुनिक मशीनक समूह नहि होयत। बल्कि एहन बुद्धिमान प्रणाली होयत। जतय तकनीक पर्यावरण मानव आवश्यकता संसाधन प्रबंधन एक सङ्ग मिलि के एहन जीवन स सब निर्माण करत। जे आजुक तुलना मे बहुत अधिक कुशल सुरक्षित आर टिकाउ होयत‌‌।
कालि हम एक बहुत रोचक अवधारणा पढ़ि रहल छलहुँ जे। भविष्यमे मनुष्य केवल धरती पर नहिँ बल्कि समुद्रक भीतर सेहो पूरा स घर बसा सकैत अछि।
छथि जे जखन पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़त तखन समुद्र मे मानव विस्तारक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनि सकैत अछि।
सच कह तऽ समुद्रक भीतर शहर बसाओल जायब सुनी के विज्ञान कथा जेकाँ लगैत अछि।
ई मुदा जापान अमेरिका अन्य देशक वैज्ञानिक एहि प्रकारक परियोजना पर। बर्षों से शोध कए रहल छथिन।
हमरा लागत अछि जे समुद्रक भीतर जीवन आसान नहि होयत‌।
बिलकुल ओतय दबाव ऑक्सीजन ऊर्जा आ सुरक्षा जेकाँ बहुत रहा कष्ट भऽ के रहत।
काली हम पढ़लु जे समुद्र पिर्थवीक लगभग सत्तर प्रतिशत भाग घेरल
हँ आइ एहि। कारण वैज्ञानिक मानैत छथि जे भविष्यमे समुद्र मानव सभ्यतााक अगली सीमा त बलि सकैत अछी।
सच कहू तऽ समुद्रक भीतर शहर बनत। तऽ वस्तुकला सेहो अलग होयत।
बिलकुल भवन सब विशेष सामग्रीमे बनाओल जायत। जे अत्यधिक जलदबाव सहन करि सकै।
हमरा लागति अछि जे ऊर्जा उत्पादन तरीका सेहो बदल बदलत।
हँ समुद्री लहर ज्वारभाटा आ सौर ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पन्न कैल जा सकत अछि।
काल्हि हम हम देखलू जे समुद्रक भीतर कृषि पर सेहो प्रयोग च चलि रहल अछि।
बिलकुल वैज्ञानिक पानिक भीतर विशेष ग्रीन हाउस मे सब्जी आ अन्य पौधा उगाबक प्रयास करि रहल छै।
सच कहू तऽ भविष्यमे भोजन उत्पादन ई एक महत्वपूर्ण तरीका ब बनि सकैत अछि।